हेलो।
हँ।
की यौ भाई।
हँ।
हुं, टी वी चलै छौ।
आँ।
कथि खन खनाई छौ।
हेलो, हँ। हैेलो। हँ आबै छै, आँ।
हुं, की करै छें।
एखन बैसल छी। नाश्ता पानि केलिहें।
कहां केलियै कनि भुजा भुजी दियौ नेे
हँ उँ। की?
बाबा ले भुजा भुझलियै।
हां। सैह भुजिके रखने छै। आँ। हँ।
और सब?
की।
कि कहलियै।
मनु कहाँ गेलै? आँय।
मनु गेलै हन खेलै ले।
आइ की सब खाना बनलै हें?
सब्जिये रोटी बनेवै कथि बनेवै।
आ दिनमे कथि बनल रहै?
दिनो मे सब्जिये रोटी बनल रहै, भात नहि बनेलियै, राति मे खिचड़ी बनेलियै तऽ बहुते खिचड़ी फेका गेलै।
की बनल रहै?
बिलकुल नै।
आं। ठीक ठीक सब्जी ई सब फड़ै छौ।
हँ पढ़ै छै।
हें।
हँ फड़ै छै कनी मनी, ओते तऽ नहि लेकिन कनी मनी फड़ै छै।
हँ, ठीके छै दीदी बाबा
कथि ये।
वीडियो दु गो के बना
हँ दुूयए दिने में पुरले हन पाँच हजार भ्यू।
हू।
एक गो में चल गेलइ पन्द्रह सए दूगो में। ह। हमूँ दिन में बनेने रहियै बैगन आलूके सब्जी भात।
हमहू ओहे बनेलिये।
ह्म। ओ। की?
कथी?
आओर ट्यूशन गेल रहैं?
ट्यूशन तऽ आइ रोयब छै ने। हँ। ओएह तोताइते छै बनै छै हँ।
ह।
की।
रौदो गर्मी त एते छै। की करत लोको बहुत गर्मी छै। दिने दिनेे गर्मी बढ़ले जाइ।
आँ।
दिने दिने गर्मी बढ़ले जाइ छै।
कतय?
गर्मी।
ह।
आओर।
ऐ तऽ। कथी?
आर ई सब नेने जा हऽ।
के?
ठीके छै।
पीयूष आइग नै भ गेल रहै।
आइ कहां कैल्ह भे
ऐ।
हू
ह
तहन तऽ बढ़ियां है।
हूँ। हूँ। हूँ। हँ।
सब्जी ओर केलौ सब्जी और तरकारी और?
किकरब।
केए रुपैए छौ?
कथी?
सब्जी और केना छौ ओतऽ?
ई सब कथि?
के सब बजै छौ रे?
ओम्हर बहुते आदमी छै।
केएगो आदमी छै।
ए रहै तऽ छै तीन चार गो हम छै जे दू गो लगल छै वहाँ। एगो एगो लड़का रहै छै आय एगो लड़का तीन चैर आदमी लऽ के एलै या। आ अतऽ जे छै से एम्हर एहेन। हमरा एगो छै तीन गो रूम एकर भाड़ा मे लागल छै एगो यादव। लोग मधुबनी के लड़का छै।
चन्दनो भैयाासनके एगो आदमी छौ ओहिमे?
केम्हर अतऽ?
हँ।
नैय।
चन्दन भाय के तु मुँह देखने छी पहिने?
देखने तऽ छियौ।
की हाल बात।
मुँह देखने अथि स्टेटस मे देखने हीयै ओना।
की हाल चै जबाज रौ?
हँ की भेलौ। नम्हर छै देखने हेबै। पर एतऽ कहाँ छै?
कहै छै हम उहे गल्ली मे छी।
केम्हर रहै छै?
जतऽ तोहर घर छौ तेहन्रे।
ओ कथी करै छै?
बां
ओ घरे एतऽ छै?
हँ।
केकर
अरे ओतऽ उ रूम भाड़ा लऽ के रहै छै।
कोच सिखै हैं
ह्म्म।
ओ इएह गललीमे हेतै नहि देखने छी। ई गलिदन तऽ बुझइतो ने छै केम्हर स रस्ता देने छै। ओम्हर रस्ता छैहे जाादा नहि ने एम्हर उमहर इ वला गली कनि ओ दस मिनट लगै छै। ताहि दुवारे। आरो आन के मतलब नहि कनिको अपनासँ मतलब। दोसरे रङंगके नाइ।
छोटका रहथिन टुन तड़ा करैत।
की चाहऽ रहता ह की?
की कहल ही?
हिचकिचाह टाइपके।
ह
देबर क आग के एतबो पैर हाथ दाबि देबौ एतौ इसकूल से तऽ भरि रा पैर हाथ दबबेतौ हम जे कनी किछु कहि देबौ बाप रे तोइर देलकौ पै भाईजी के दस मिनट में जाइ छै तऽ बतियाइ छी। तोहरा रूम के बगल मे आदमी सब छौ मतलब कि लगे मे छौ केना छौ घर तोर ओत से बता?
एकदम कोलखीमे।
तोहर कते दूर के आसपास मे छौ केना छौ दस मिनट।
ओ कथी केना छै? मने जेना खुशिया सब के छै तेना छै। लग भाय लग छै चारि गो लगा तार जेना ओकर नहि छ।
ह ह
की कहै छै? जेना दूगो जेना अपन नानी सबके छौ ना।
हँ।
हे।
हँ।
तेनाहितेमे छै मगर दूगो एहि कात दूगो एहि कात।
अच्छा सोनम दी सब जकाँ?
जेना ओ पहिले ओ तऽ बीचमे घेर देलकौ राहुल जका तेनाहिते हँ।
ओ और बीच में बरंडा छौ? रुक ना।
हँ हँ।
ओ ठीक छै तऽ करिह फेर रखइ छियऽ।
छै।